ल अहाँ केना केने रहियै फोन जे अहाँ बुत्ते नय भेल केऽल
हम तऽ केलियै ओहिना लेकिन एक अथी कम गेलै हमरा मे
हँ तऽ अहाँके नय भेल हेतै ने तखन हमरा मे एलै कहाँ हमरा ओकर क्लास फेर दू तीनटा के नंबर देलखिन हुनका से हम बात करऽ लगलियै तै दुआरे तऽ नय आयल हेऽतै तखन केलिय ओ बॉक्स मे जे छल कटी निशान लगायल ओ बॉक्स ओहोमे नम्बर डालि कऽ के केलियै
हँ उएह मे तऽ केने छलियै
नम्बर डालने रहियै तऽ फेर कहाँ एलै ओ कटि गेल हऽत कियकि हम फोन करै छलियै ने ताहि दुआरे लऽ
नय पहिले बतेलकै जे बिजी छै मतलब कतौ कॉल पर कतौ बात भऽ रहल छै
हूं
फेर हम कनिकाल रूकि गेलियै ओई के बाद फेर हम केलियै
हँ तऽओ कटि गेल हेते तऽ फेर अहाँ केलियै फोन से
नय तहन नय केलियै ओहिके बाद केलियै जहन ओ अथी पर नम्बर डायल केलियै न तऽ ओ बतेलकै जे भऽ रहल छै कतौ गप
तब पता नय छलै तऽन हमरा एखन ओ ओकर फोन केने रहथिन तऽ की अथी नाम छलय कैलाश के कनियां दू तीन चारिटा नम्बर देलथि हे तऽ ओकर बहिन ओछै ओ बहिन अपन रहय तऽ ओ दऽ दू दू मिनट पर दू दू मिनट मे फोन करै छै हमरा हमरा एतऽ तऽ खेनाइयो नय बनलै एखन फेर अखन ओकरा सुतेलियै एतेक कानय छलैए जे किछु कहे के नय र तऽ ओकरा सुतेलिय हम खेनाइ नै उएहसँ बात करै छलैए दूू चारिटा नम्बर देलक हें दू चारि आदमीके
ओसभ दू मिनट कऽ करै छै गप
ओ तऽ देतऽ बड़ा एतबी देर मे पाँच बेर फोन कऽ देलकै यौ कते जल्दी खतम भऽ जायत आबिजायत ओहिर राजनीति वला गप्प छै नय करै के
तऽ देर कहै छै बीस मिनट कते काल के बाद फेर अबै छै
लोक कऽ कहै छै बीस मिनट के बाद करै के लेल ई तऽ देखै छियै तुरन्ते केलकैए पाँचो मिनट नय लगलै फेर केलकै तऽ आबि जाइ छै तऽ ओहो कॉल कटि जाइत हेतै पता नय की करै छै तऽ हमरा काहाँ बनेलियै हम खेनाइ एखन
ई एखन सुतले यऽ
अखन नहेलियै सुनेलियै ओकरा एखन ओ सुतलै यऽ आ हमरा एखन ओ नीचामे एतेक कनै छलै नीचा लऽ गेलियै तैयो कानै छलै। ओकरा लऽ केँ एलियै सुतलीयै तखन तऽ फोने करै छै त फोन एले तऽ बात करऽ लगली ओ लग सँ आटा लऽ लेब
आटा कते
लऽ लेब दस किलो आटा लऽ लेब आ बॉल पु छियो छै ओकरा मे बाल रहै छै तऽ लऽ लियौ काइल हरा गेलै नऽ ओकर
फेर हिन्दी बाजै छै मैथिली बाज मैथिली
पूइछ लेबै
बच्चा केँ खेलाय बला बल्ब चाही बॉल - बॉल
बॉल लेबै आओर
आओर
बॉल पुइछ लेबै आ आथी लऽ लेब बॉल लऽ लेब आटा लऽ लेब आ अथी हँ रब्बर देखियौ ओकर केशमे बान्है वला हेतै नऽ पतरकी रब्बर जे होइ छै से लऽ लेब आ ओ अथी गुदरी उदरी सिबे छै से बला धागा देखियौ छै तऽ ओ गोदरी गोदरी सिबैय बला जे धागा हेतै तऽ से लऽ लेब
आटा लेबाक छै पाँच किलो आटा दीजिये हँ पाँच किलो आटा नै
पाँच किलो दस किलो लऽ लि जे हेते पाँच किलो हेते तऽ लऽ लेब पाइन कते फड़ऽ लगगै
पाँच किलो आटा
सब्जियो नय आनलिये अहाँ आटा बॉल देखबै ओकरा लेऽ बॉल हेतै तऽ देखियै बॉल लऽ
हँ बॉल तऽ लेलियै य देखलिये दूटा छै
हुँ आटा लऽ लेब आ ओकरा ओ देखियौ छै कथी कहै छै ओकरा
धागा है नऽ
धौ पगल नम तऽ बादमे पुछिये एखन फोन बात कऽ ले हमर सँ अपन धागा पुछिये आ अथी पुछिये अगरबती
हँ
ओ मोटका घाग ओ ओकरा केस मऽ बानहैय
मोटका धागा गुदरी सिबैय वला आ रब्बर
हँ देखबैय हँ छोटकी रमबर हेतै तऽ लऽ लेब बात कऽ लियै हमर से ओहि केँ बाद ओकरा मंगगबै ओकरासँ एकोटा सबट सबा के सैह एत रिकॉर्डिंग होइ छै नऽ कथी रबबर देखियौ नऽ ले येलियन एक दूटा पैकेट वलाा छै कि
पैकेट वला तऽ नहि छै
नै नै खुल्ला वला न पतरकी रब्बर ले
प बहुत पातर
हँ पातर ले ओकरा
कपड़ा के छै कपड़ा वाला
हँ लऽ लिय न पतरकी बला
ह्म आओर
आओर आओर कथि करबै गुदरी सियैबाला धागा लऽ लिय
आओर धागा आँ
मोट वला धागा देख
धागा गुदरी धागा भऽ गेलै न तऽ
हं धागा आओर कथि लेलियै चाइर टा समान पैन कते पड़ऽ लगलै
बॉल लऽ लेलियै
हूँ
तैके बाद आटा आ रब्बर र
बैट नहि रखै छै ओ
बेएट बच्चा वाला बेएट बेएट बेएट बेएट बेएट नहि नहि छै बेएट
ब बच्चावला चारि टा अथी चारि टा समान अहाँके कहने रहउ लेलियै चारिटा
आँ चाइटा सामान कहने रहउ लेलियै
तीनटा तऽ लेलियै--ओ धागा नहि मिललै
मोटका धागा नहि रहै छै
नहि ओ मोटका धागा पता नहि कहै छै नहि छै
हू रह दियो पाइन कते परै छै न
आओर आओर तऽ नय किछु छै ने
नाय आओर कथी लेबै आओर की सब्जियो सब त अहाँ नहिये आनलियै
नहि किया सब्जी हेतै ने घरमे
हँ हँ बोरा छै
बो बोरा हेतै करैला हं
करैला काइल बनेलिए
अच्छा आओर
आओर कथी छै करेला तऽ काल्हि बनेलियै एकटा हमरा नम्बर ओ देलकै नमर तऽ ओ भरसिमर भरसिमरे के छले हमरे भरसिमर के मंडल क के कथि दिन नाम छै आरती मंडल ओकरासँ बात केलियै हम कनि देर तऽ ओ चारि पाँच नम्बर भेजलक कहलक अय कहलक जे एकरा सबसे करियौ बात ओकरे सबके केलियै य आब पता नय पुरतै कि नय की हेतै सभटा बात तऽ दबाइए जाइ छै
पचीस का पाँच का एक
आर केते दू बजे वला छै हँ पर्स लऽ के एलियै
हँ पर्स तऽ लऽ के आयल छियै
हुँ तऽ फेर केना एबै बाहर पाइन पड़ै छै एतऽ तऽ
देखै छी ने पइन छूटतै तेकर बाद
हुँ।
एकटा मोबिल वाला डिब्बो आनै छियै बाल्टिन
छलै ये।
हाँ मोबिल नै गाड़ी मे पड़ै छै। अपन बड़का गाड़ी मे जे पड़ै छै, हां।
हाँ तऽ जेहेन माल देखै छीयै तेहेन क
हाँ तेहने छै ढक्कन वला।
तऽ ढक्कन खुलल छै ओकर
आँय
ओकर ढक्कन खुलल छै। नै खुलल रहै। ढक्कन ओकर खुलल छै न? हेलो। हैलो। हेलो। हेलो।